प्रणाम ससू जी
हँ यौ की हाल हइ?
ठीके छैय अपन कहियौ।
हमरो बढ़िया छैय कतऽ छीयै अभी?
घरे पड़ छी।
हँ आ खेलै लए नहि गेल छलियै की?
नहि।
आँ?
नहि
घुमय लए?
अहाँ एबै तबे ने जेबै आब।
हँ इहो बात छैय आबे छी काल्हि भोर मे।
कायल भोरमे आइ शामो केनााम अहाँ कहने रहियै।
नहि आइ शाममे देखियौ टाइम नहि बचलैया अभी निकलबे के लिए कोचिङंग सब फेर दिक्कत भऽ जेतै ने।
हँ
हँ फेर घरमे कथी कह कहबै से छैय न दिक्कत।
कायल भोेरेमे आउ।
देखै छी भोरमे फिक्स नहि बता सकै छी। आओर बताउ रात के भोज छैय ने बढ़ियां?
बस तऽ ह तऽ आउ ने सात बजे।
हँ मासे छैय ने मऊसु भात?
हँ मौसे भात चलतेै।
हँ तऽ एकदम चलते फाड़ि देबा के छै
आमु रहतै
ओ अ आओर सब बताउ अहाँके भाई सब ठीक अइ
हँ सब ठीक अईछ आहाँ कहियो
आहाँ के भाइ कोन क्लास मे यै
गो छै सेवन्थ मे एगो छै एट मे
ओ अहाँके किछो कहीतो रहैया भाय
कि कहै छै बडै करै
अ अहाँसँ अहाँ स बदमाश अई की कम बदमाश ऐ
ह्म
आँ
हम नै ठीके ठाक है मीडियम मे चलै है
चलू न तऽ आबै छी काल्हि कतौ चलू न
चालू न तऽ
कतऽ चलबै से कहूँ हैया आम बिकाईया लेबै आम
ललीय न एक किलो
कतऽ चलबै कहू
चलब गंगे सागर काली मन्दिर
अच्छा कए बजे आउ से कहु आहां
फाईल न दस बजे आउ न
न दस बजे गाड़ी रहत तब न यौ न दस बजे न आठ बजे के आ पास जेबै
नहि तऽ रुकु नाम कहै छी
हँ से हमरा कहि देब
हँ तने तऽ हम अपने आबि जायब काल्हि
अहाँ इम्हर के छौड़ा सब बहुते घूमैत रहैया
अहाँ आरके अहाँ गौ दीस
के
आहँ गाँव दिस घुमैत रहै या
हँ
बड घूमैत रहैया
ह
हँ देखल है दू तीन गछ
पीना की बनतै यौ
देखियौ ने रातिमे की बनतै मून तऽ करैया अंडा खायके
नहि नहि ई सब नहि ई सब नहि खाउ
नहि नहि आइ देखियौ ने मुड तऽ कर रहलै
हमरो कनि मौसु भात खायके मोन मौस भात खायके हमरो मोन करै छै
मौस भात नसीब में नइया।
किया यौ।
भोज उ देतै तब ने बियाह के लगन अभी थोड़ी छै अभी बियाह के लगन छै
इ तऽ नहि छै बियाह के लगन ने उपलायन के लगन छै
हँ उपनयन थोड़ी ने उपनयन मे सबके थोड़े न कहै छै
हऽ हऽ अपने
गाँव ह गाँव घरमे खाली दू चाइर गो घर केँ कहि देत बस हँ बहुत बहुत बढ़िआँ छलै भोज बहुत बढ़िआँ छलै बहुत बढ़िआँ माँसे भात छलै
माँसे भात
आ तै केँ बाद खा केँ ऐत तऽ दुसत उऽ नै नीक। छलो यौ की कहू नूने कम छलै
अच्छा भैज होइ छै सब भोज नै खराप होइ छै
हऽ एहन एहन आदमी कऽ की कहतै लोक
हँ सेह कहै छै न
हऽ अहाँकेँ गाड़ी हैय यऽ हमरा लागे यऽ नै नै बैक लाइट फुटल है अहाँकेँ गाड़ी केँ आरो नै हमरा लागल एगो गाड़ी अभी गेलैय पुछैय छिय पंडितजी से
यैछ की
काइल जगन्नाथ यात्रा यऽ निकलल
हेलो
हँ कहू न
कहै छीज जे सरस्वती पूजा करबै तै लऽ पण्डीजी चाही अहाँ आर उनी है
हँ हमर चाचे छथिन न अहाँकेँ कहने छलै न
हँ तऽ कनि बात कर कऽ लेबै
ओ कऽ कब कऽ करबै सेकहुँ
घरे पर करै छिय हम सभ
हँ तऽ घर पर करै छियै बुझलौ घर पर करै छियै टाइम एत हेतै न पूजा करकेँ
केहेन करब पूजा एते तबे न अभी बहुत टाइम है एक दोस
नै नै से नै कहै छै सुबह में कोइ कोइ कराबै छै दस बजे कोइ कोइ बारह बजे कोइ कोइ एक बजे से पूछै छी टाइमिंग
टाइमिंग इहै रहतै नओ दस बजे कियाकि जते जल्दी भऽ सकै ओ
जते जल्दी पूजा भऽ जेतै ओते जल्दी ठीक रहतै
हँ तऽ केत्ते केत्ते पैसा लै छैला पहिले ओ
बहुत पैसा लेले रहल छलै दक्षिणा जे पण्डीजी केँ होइ छै से ओ उचित उहे देबै न
हँ हँ तऽ से हम बता देब हमरो सब केँ होइ छै न फेर
अहाँ ई कत करै छै
हम सभ तऽ तै करै छियै न हम अपन वाला गली में
हँ हँ कॉलनिये में
जगह छै ओ तऽ कैम्पस
हँ बड़का टा केँ कैम्पस छै
गरैंडो अर छै नय
हँ
आ सुनलू कि यहाँ आर अतो से एगो कथा होय वला छलै से
हँ कथा कथा होबअ वला छै
कहिया से शुरू है
एकतीस जुलाई सँ एकतीस जुलाइ क क्लश या त्रा छै
ओ
हुँ सुनू नऽ
हँ कहू नऽ
कहलो हँ की काईल कते बजे अहाँकेँ कोचिंग यऽ
काइल हम ऐब अहाँकेँ नो केँ दस केँ बीच मे ऐब
एगो फिक्स टाइम बताउ नऽ कम सँ कम
नो बजे माइन लिअ
नो बजे फिक्स राखू सेह नऽ
नय दस दस बजे ऐब दस बजे नो बजे हमर कोचिंग रहते उ कऽ केँ हँ छुट्टी भऽ जते तब ऐब
समोशा खुएबे नऽ
पहिले अहाँ आम खियाउ नऽ अहाँकेँ तऽ गाछ मे फड़ल ए
गाछ मे सँ आम तोइड़ कऽ अहाँकेँ खुएब मालदह
कलकतियो आम अर नय हैय
कलकतिया कलकतिया गाम पर छै कलकतिया छै बम्बई छै सरही छै
ओ फड़ल घैल अय बेर की
हँ राजभोग ऐय
बढ़िआँ सँ फड़ल छैल
एकदम बढ़िआ लेकिन गाछे कैट गेलै यौ की कहू
पर्यावरण
घर बनेइ छलै नऽ
हँ
गाछे कइट गेलै
हुँ
तऽ ई बेर जते भेलै से भेलै अगिला बेर आब तऽ नहिए हैत
जे लाइल रहल अइ हमरा
ओ दबाइ अर देने रहियै
दबाइ अर नय दै छी हम सब
किया
नय खराब भऽ जाइ छै नऽ गाछ तैय दुआरे
हुँ
अहाँकेँ कते जमीन ऐ
हमर तऽ बहुते हे यौ की कहै छी मगर कोइ धयाने नै दै छियै हमसभ
तऽ धान रोपने छियै कि नहि?
बारिश होतै तब ना बिया तिया गिरेने छीये देखियौ।
ओ धानके तऽ मौसम चलि गेलै ने?
नै नै अभी तऽ शुरूए भेलै ना अभी। बिरार तैयारी करे के समय छैय हँ बिरार करे के समय छैय।
ओ त तऽ राहैर राहैरो उगत।
हँ हँ
हँ और सब कहु? खाना पीना की सब हेतेइ राएत? आहां रातिमे खाना पीना की सब हेतै?
यौ
ओहो तब तऽ रोज तऽ जय ये जय रहै ये अहाँ के।
हँ की कहू अभी गाव मे एगो दूगो भोज छैय जागल।
हेयौ बढ़िया ये आराम से खाउ और सुतू।
कहै छी अहुके आबै लए से हँ।
पूरा
कहै छी अहुके आबै लए से एबै नै, हँ यौ।
केना आऊ यौ टाइमो बचतै तब ने आयब।
आऊ लै ल तऽ सात बजे?
सात बजे आउ ने फेर छोड़हो
आबै छी तऽ छोड़बै केना फेर हमरा लेट लेट भऽ जायत तब हमरा।
नै छोड़बै नै तऽ केना एबै हम से बताउ?
हमरो लेट भऽ जेतै ने हमरो देखऽ पड़तै हमरो देखऽ पड़तै।
छोड़बै नहि तब हम केना एबै घर?
छोड़ि दियौ रहु अहाँ ओते तऽ भोज नहि खाउ।
हँ आ होटल कहिया जेबै लऽ कऽ?
चलू ने संडे के पाय ताई कनि पाइ ताइ अबै है तऽ चलै छी।
हँ हेलो हँ। आ चलू ने कतहु डीजी होटल?
ओतऽ चलु ने लहेरियाागंज मे जे एगो चौरसिया होटल छैय।
ओ नहि हम गेल छियै।
हम लऽ चलब नयामे खुलबे केलै ओतऽ।
ओ अजइया जे अइ दूध वला
सुखला
हँ कहियौ न।
ओकर स्थिति फेर खराब भऽ जा रहल अइ।
कि भेलै से?
लागि रहल ऐ फेरो उतरि रहल ऐ रंगदारी वला मूड पर।
ओ
ह छोरू ई
अच्छा हँ ई सब बात छोड़ू।
गाँव के हाल चाल कहू।
हम कहलहुँ एगो बात जे अहाँके बगलमे जे एगो काकि काका रहै छथिन काकाजी ओ सही सलामत छैय न? कुशल मङ्गल
हँ एक नमबर ह अभी हैया राजू गेल राजू ओहि दिन जे देखने छलहुँ जकरा।
के राजू यौ?
ओहि दिना अपाचीसँ नहि देखने छलियै जकरा।
ओ नहि याद अबै आ छोड़ू उ सब बात।
पलसर पलसर पल्सरसँ जे गेल छलियै तऽ राजू जे छल अपाचीसँ।
हँ हँ बुझि हँ बुझि गेलैयै बुझि गेलियै।
हँ ओहै। ओहे देखि हइया हइया जाय यऽ।
जै दियऔ ओकरा आर के छोड़ू धिया पुता अय।
धियापुता भेलै।
हं अवस्था भेलै नऽ।
हं तऽ अहाँकेँ हम कहैत छी नओ बजे फोन करैत छी फेर।
हँ हँ ठीक छैय।
उठेबै न हम एम्हरे से करब, कियकि भोज के स्थिति रहतै केना कि तब बतबै छी अहाँके हम।
कथी के भोज छैय?
देखियौ न दाइले भात के होतै।
ओ मुड़न के?
नहि नहि मरि गेलखिन काका जी ओकरे।
ओ हो काकाजी मैर घेल्खिन हुनकर। पहिला छैय एकादशा?
हँ एकादशा। सा छैय।
एह तब तऽ सकरौरी रहत यौ।
हँ बड़ी सकरौरी सब रहत।
एह एह भऽ गेलै भऽ गेलै। बाप रे बाप सकरौरी देबै एकदम पाँच छओ ग्लास।
नहि नहि सकरड़ौड़री भोग देखै छियै आब काल्हिके भोज खाायवला रहै छैय कहूंके।
से तऽ नहि रहै छैय आब ओहि हिसाबसँ कोइ बुढ़बा सभ खेबे ने करै छैय।
ओ
हँ कहै छी अहाँके दियौ पचास सौ गो रसगुल्ला एकदम भोजमे
पचबे नय करै है यौ पचबे नय करै है हमरा
पहिले जमईन खा लिअ ताहिके बाद आरामसँ खेयब
जमइन की खाउ जमइन हमरा निके नय लगैहय जमाइन हमरा नीके नय लगैत ऐछ
की कहै छी हेलो
कहै छी की
चार चक्का ए टा ल लिअ अहाँ
हइया
कहून
हो छै की
हँ
हेलो गैस भरा बैके छलै